त
हम मित्र आइ आ इ अकस्मिन घनघोर बादल दिखयके हमरा वर्षा ऋतु याद आबि गेल
ह
गाममे बर्खा ऋतु विषय पर विचार स गप करी
बिल्कुल मित्र ई बहुत नीक विषय अछि मित्र बरखा ऋतु गामक जीवन लेल बहुत महत्वपूर्ण होइत अछि किसान सब वर्ष भरि एहि मौसमक प्रतीक्षा करैत छथि कारण खेतिक शुरुआत अधिकांश वर्षा सङ्ग होइत अछि
हँ जखन पहिल बेर बरसाता हो माटि पर परैट अछि तखन जे माटि कें सुगंध ओ मनके बहुत प्रसन्न कहि दैत अछि ई अनुभव गामी विशेष रूपसँ महसूस होइत अछि
बिलकुल मित्र पहिल बर्फाक बाद चारू कात हरियाली फैल जाइत अछि खेत बगीचा गाछ पौधा आ पोखरि सब नय जीवन भरि जाय देखल पड़ैत अछि
हमर गाममे बर्षा शुरू होयके किसानसभ धानक रोपणीक तैयार शुरू कऽ दैत छथि खेत मे पानी भरल रहैत अथी सब लोग बहुत मेहनत करैत छथिन
हँ मित्र रोपकेनी समय पूरा गाँवमे चहल पहल रहैत अछि महिला आ पुरुषसभ मिलकर खेती मे धान रोपैत छथि एहि समय एक दोसरक सहयोग देखी कर बहुत नीक लागैत छथिन
बर्खा ऋतुमे नदी नजा पोखरी सब पानि सब भरि जाइत अछि एहि कारण मछ पालन करैवला किसानसभ सेहो बहुत खुश रहैत छथि
सही गेलै पोखरि मे पानी मात्रा बढ़ल माछ वृद्धि सेहो नीक होइत अछि बरखा माछ पालन लेल बहुत लाभदायक मौसम मानल जाइत अछि
बच्चासभ लेल बर्षा सभसँ आनन्ददायक समय होइत अछि ओसभ वर्खामे भे जेतै छथि कागजके नाव बनाकऽ पानिमे चलबैत छथि आ खूब खेलैत छथि
बिल्कुल मित्र हम सभको बचपन दिन याद अछि बरखामे मित्रसभक सङ्ग खेलबाक आनन्द आजुओ नहि बिसरल छी ह
बरखा ऋतुमे गाछ पौधा बहुत तेजी से बढ़ैत अछि एहि कारणे बिा रूप मौसमके प्रति उपयुक्त हम जनैत अछि
बिलकुल जे एहि समय पौधा लगाओल जाय तऽ ओहि जल्दी जड़ी पकड़ि लैत अछि आर निकस विकसास होइत अछि
बरखा ऋतु कारण वातावरण ठण्डा आ सुहावन भए जाइत अछि गर्मी के तीव्र कम भए जायइत अछि जे आ लोकसभ राहत महसूस करैत अछि
सही बात जखन लगातार बरका होइत अछि तखन खेतमे कठिन जरूर होइत अछि मुदा किसानक चेहरा पर खुशी देखय पड़ैत अछि कारण ओ जोतैत छथि फसल नीक होयत
मुदा अत्यधिक बर्खा सम समस्या बनि सकैत अछि जँ बाढ़ि आब जाय तऽ खेत घर आ सड़कसँ प्रभावित भए सकैत जाइत अछि
हँ एहि कारण समय पर बर्खा होइ त उचित मात्रा पर होइ ई बहुत जरूरी अछि संन्तुलित वर्षा किसान लेल सभसँ बेसी लाभदायक होइत अछि
बरखा ऋतुमे मेढ़का आवाज चिढ़ी चहचहट आ हरियत खेत देखयके मोन बहुत प्रसन्न होइत अछि प्राकृतिके रूपमे ई बहुत मनमोहक होइत अछि
हमरा तऽ बर्खाक के बाद इन्द्रधनुष देखिकर बहुत पसन्द अछि रंग बिरंगक इंन्द्रधनुष आकाश मे बहुत सुन्दर देखैत अछि
गामक कच्चा सड़क बरखा मे की चण्डा भरि जाइत अछि चलबामे कठिनाइ जरूर होइत अछि मुदा ग्रामीण जीवनक ई अपन अनुभव अछि
हँ मित्र एहन समय मे लोक बहुत सावधानी संग यात्रा करैत छथि बच्चा सब सेहो फिसलबास बचबाक प्रयास करैत छथि
वर्षा ऋतु गामक जीवन खेती पशुपालन आ प्रकृतिक लेल बहुत महत्वपूर्ण अछि ई मौसमो बिना किसानक मेहनत सफल नहि भऽ सकैत अछि
बिलकुल वर्षा भगवानक अमूल्य उपहार अछि जे समय पर बरखा हो तऽ पूरा गामक खुशी आ समृद्धि आबैत अछि
हमरा बर्खा ऋतु बहुत पसंन्द अछि प्राकृित सुन्दरता हरियाली आ ठण्डा वातावरण माग के शान्ति भीत अछि
हमरो ई ई मौसम बहुत प्रिय अछि बर्खा गामक नहि जीवन दैत अछि आ किसान सबके आशाक पूरा करैत अछि
बहुत नीक लागल अहाँ सब बरखा ऋतु विषय पर गप कर बरषा केवल पानि नहि बल्कि गामक जीवन खेती आ खुशहाली आ आधार रखी
बिलकुल आ बर्खा ऋतु आबिते गामक वातावरण पूर्ण रूपसँ बदलि जाइत अछि जतेक दूर नजरि जायइत अछि चारू ओतऽ हरियाली भरल खेत आ ताजा हवा देखल लेल भेटैत अछि ई दृश्य मन के बहुत शान्ति देत अछि
बिलकुल दिन जखन घनघौर बादल घेरी लेल अथी अथी हवा प्रखम त किसानक चारू चहरा खुशी देखाय पड़ैत अछि ओस तऽ भगवाने नीकसँ प्रथना प्रार्थना करै छथिन
बिलकुल हमर गाममे जखन पहिले जोरदार बर्खा होइत अछि तखन बच्चासभ घरे सँ बाहर निकल कर बर्खा में खूब भिजत छति कोतको बच्चा का कागज नाव बना कर पानिमे छोड़ैत छथि आ बहुत आनन्द लैत छथि
ई हमर सेहो बचपन मे ई फिल्म बहुत पसन्द छै पानी चलबैत चलबैत समय बीति जाइत छल पता नहि चलैत छल
बिलकुल बर्खा ऋतु ग्राम पोखरिमे आ आहार स् नदीसँ पानि भरैत जाइत अछि एहि कारण माछ पालन करय बला किसानक बहुत लाभ होयत अछि
सही कहलू पशू सब लेल सेहो बरखा लाभदायक अछि वरखाक कारण चारू कात हरियर घास उगती जाइत अछि जहाँ सँ गाय भैंस आ बकरीके ताजा चारा भेटैत अछि
बिलकुल बर्खा ऋतुमे किसान सभक धान रोपनी पूरा करैत छथि पूरा परिवार मिलि कर खेत में काज करैत अछि एहि समयपर गामक मेहनत आ उत्सव दुनू देखय लेल भेटैत अछि
हमर बाबूजी कहैत छथि जे समयपर बरखा होइत धानक फसल बहुत नीक होइत अछि एहि कारणे विकास वर्षाक प्रतीक्षा बहुत धैर्य करैत छथिन
मुद्दा जे लगातार बहुत दिन धरी बर्खा होइ त बाढ़क समस्या सेहो आबि सकैत अछि कतेक बार खेत घर आ सड़क प्रभावित भर जायइत अछि
संकलित वर्षा सबसँ नीक होइत अछि बहुत कम बरखा होइ ऐ सुखाड़ आ बहुत बेसी बरखा होय तऽ बाढ़िक संकट पैदा भऽ जाइत अछि
बरखा ऋतु मे गामक गाछ पौधा बहुत तेजीसँ बढ़त अछि एहि कारण लोक सब एहि समय पौधा लगाबै विशेष रुचि लागैत अछि
हमरा न्यू आम पीपल आ बरगद पौधा लागऽ बहुत पसन्द अछि ई काज भविष्यमे छल फल आ शुद्ध हवा दैत अछि
सही बात मित्र बर्खा ऋतु पर्यावरण संरक्षण लेल सभसँ उपयोग्त समय मानल जाइत अछि अछि एहि समय लगाओल पौधा जल्दी बढ़ैत अछि
बर्खाक समय किसानसभ खेतक नियमित निरीक्षण करैत छथि पानिक मात्रा फसलक अवस्था आ खर पतवरपर विशेष ध्यान देल जाइत अछि
हँ खेती मे नियमित देखभाल बहुत जरूरी अछि मेहनत बिना नीक फसल सम्भव नहि अछि
बड़खा ऋतुमे गामक वातावरण बहुत सुन्दर आ भए जाइत अछि चिड़चिड़ावक आवाज मर्खक तटर तर आ ठण्डा हवामानके बहुत प्रसन्न करैत अछि
हमरा तऽ बर्खाके बाद निकलल इंन्द्रधनुष देखब सबसे पसन्द अछि छोट बच्चा सब सेहो बहुत उत्साह ओकरा देखत छथि
बरखा ऋतु प्राकृतिक सभसँ सुन्दर उपहारमेसँ एक अछि एहि समय प्राकृतिक अपन वास्तविक सुन्दरता देखबैत अछि
बिल्कुल गामर हरिहर खेत साफ हवा आ बर्षाक बूँद जीवन मे नव ऊर्जा भरि देैत अछि
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक व्यक्तिके वर्षा ऋतु महत्व बुझबाक चाही पानिक संरक्षण सेहो बहुत जरूरी अछि ताकि ओहि समय पानिके कमी नहि होइ
बिलकुल मित्र वर्षा क पानी मे बच्चा सभके सही उपयोग करब बहुत आवश्यक अछि एहि संग खेती आ पर्यावरण दुनूक लाभ होइत अछि
आइ बरखा ऋतु विषय पर गप क हमरा बहुत आनंद भेल एहि मौसम मे गामक जीवन वास्तव मे बहुत सुन्दर दिखाइत अछि
हमरो बहुत नीक लागल बरखा ऋतु किसाने लेल आशा मेहनत आ खुशीके प्रतीक अछि
भावनासँ प्रार्थना करे कतेक वर्ष समय पर नीक वर्षा हो ताकि किसानसभ मेहनत सफल होइ आ सबके भरपूर अन्न भेटय
बिल्कुल बरखा ऋतु गामक जीवन एक आधार अछि समय पर वर्षा होइ किसान खुशहाल रहती आ हमर गाम मे सदिकन हरियाली भरियल रहल जैत
बर्खा ऋतु गामक वातावरण एकदम बदलि जाइत अछि जतेक दूर नज़र जाइत अछि हरियर खेत हरहर पोखरि आ गाछ पौधा सा भरल प्रकृति देखिक के मन बहुत प्रसन्न भए जाइत अछि ई मौसम वास्तवमे गामक जीवनमे नओ उत्साह लय आबैत अछि
बिल्कुल पहिल वर्षाके बुंद जखन माटी पर पड़ैत अछि तखन माटिक सुगन्ध चारुकात फैली जाइत अछि ई सुगन्ध एतेक मनमोहक होइत अछि जे शदमे ओकर वर्णन करब कठिन अछि
हमर गाममे बरखा शुरू होय त किसानसभ अपन धानक खेतमे रोपनी करब शुरू क देैत क्षति सब परिवार एकजुट भ क खेत मे मेहनत करै छथि एहि समय पूरा गाम मेहनतक रङ्गमे रङ्गालैत रहैत अछि
बिल्कुल मित्र रोपन समय महिला आ पुरुष सभ एकसथ काज करैत छथि खेतमे गीत गवत काज करत गाँवक बहुत सुन्दर परंम्परा अछि एहि सङ्ग थकान सेहो कम महसूस होइत अछि
बर्खा ऋतुमे गाछ पौधा के नवपात निकली अभी तऽ छी आम नीम पीपल बरगद आ आम गाछ सभ बहुत सुन्दर देखिखैत छथि प्राकृति मानव नाव जीवन पानी जाइत अछि
बिलकुल मित्र बिलकुल रोपनी के समय महिला आ पुरुष सभ एक साथ काज करैत छथि खेतमे गीत गाबक काज करब गामक बहुत सुन्दर परम्परा अछि एहि संग थकान सेहो कम महसूस होइत अछि
हमर गामक पोखरी बरखाक पानिसँ भरि जाइत अछि बच्चा सभ पोखरि कात खेलैत छथि मुदा बुुदुर सभ हमेशा सावधानी बर्खपात सलाह दैत छथि
बिलकुल मित्र बिलकुल एहि समय फूल खिलेल लागत अछि आ मधुमक्खी तितली या कीड़ा चिड़िया सब सक्रिय भर जाइत अछि प्रकृतिक ई दृश्य देखबाक बहुत आनन्द आबैत अछि
बरखा ऋतुमे पशु सभके सेहो विशेष देखभाल आ आवश्यकता होइत अछि हुनका सुखल आ सुरक्षित स्थान पर रखबाक जरूरी होइत अछि ताकि ओ बीमार नहि पड़त
बिलकुल गाय भैंस बकड़ीया आन पशु सबके चारा स्वच्छ पानी आ समय पर दवा देल बहुत आवश्यक अछि स्वस्थ पशु सभ के किसान सभ बेसी लाभ भेटैत अछि
सही कहलहुँ बर्खाक समय गामक कचरा सड़कमे कीचड़ भए जायत अछि विद्यालय जायत आ बाजार जायब कतेको बेर कठिन भऽ जाइत अछि
मुद्दा ग्रामीण लोक एहि कठिनाई संग जीवन जीवक सीखल गेल अछि धीरे धीरे बहुत गाममे पक्का सड़क सेहो बनि रहल अछि जहिसँ सुविधा बढ़ल जाइत अछि
बर्खा ऋतु पानी भरी जाइ अछी एहिस सिंचाई मे सहायता भरैत अछि आ खेतमे समय पर पानि पहुँचते अछि
सही बात मुद्दा सग जहाँ बेसी वर्षा होइ तऽ बढ़िआँ समस्या सेहो उत्पन्न बर सकैत अछि एहि कारणे नदी करते बला लोक सब बहुत सावधान रहैत छथि
हमरा बरखाक साँझ बहुत नीक लगैत अछि ठण्डा हवा चलैत अछि चीड सब अपना घोसला दिन लौटैत छथि आ पूरा वातावरण बहुत शान्त लगैत अछि
हमरो ओ समय बहुत पसन्द अछि गरम गरम चाय पीबत बरखा देखब अपनापनमे एकटा अलग आनन्द दैत अछि परिवारक संग बेसी गप करब सेहो नीक लागत अछि
बरका ऋतु मे किसान सब भगवानसँ प्रार्थना करै छथि जे समय पर वर्षा हो ताकी मेहनतक फल नीक भेटल आ फसल भरपूर होइ
जखन फसल नीक होइत अछि तखन किसानक चेहरा पर जब मुस्कान अबैत अछि तो देखि कर बहुत सन्तुष्ट होइत अछि हुनकर मेहनतसभ सफल भरि जाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे वर्षाक पानिके बचाबय बहुत जरूरी अछि जहाँ वर्षा झलक सही संग्रह कयल जाय तऽ भविष्यमे पानिक कमी भऽ सकैत अछि
बिलकुल जन संर्षण प्रत्येक नागरिकके जिम्मेदारी अछि पानिक बिना खेती पशुपालन असामान्य जीवन कठिन भर जायत
वर्षा ऋतु गामक जीवन केवल पानी